हँ की करै छी किछु नहि खाना पीना भऽ गेलै आब भोजन बनि गेलै भात दालि सब्जी चरौरि आ पानि कते हुअ लगल रहै सब्जी लए जैतथिन
पहिन तऽ आइ पप्पो गेलखिन तऽ भीजे के गेलखिन हें
हँ नहि गेलख कहलखिन दिन बादमे काज पर निकलबे करबै के नेने एब कहलियै ठीक छै आब धियापुता छथिन तऽ झगड़ा केना करबै
हाँ
एखन तऽ कहलहुँ भात दालि आ सब्जी आलू परोड़के सब्जी आओर चरौरी छानि देलियनि हें हमरा आइ व्रत छै फेरो सोमवारी छियै बेर लगल छै
आइ बेेर‌ वला सोमबारी केलिए यै
हँ आइ बेर लगलै
ओ हम कहियै की आइ कोन सोमवारी शुरू भऽ गेलै सोमवारी
नहि नहि सोमवारी ई बेर बला हम करै छियै
हूंम्म
तहि दुआरे
तब तऽ मंदिर केना एतै
मंदिर तऽ सब दिन गेनाइ होइ छै रोज
तऽ आय तऽ कनी जल्दी
हँ हैये आब भऽ गेलै नहेवै जल्दी की जेबै दाइ गे सब काज के सन्तनत कैे के नहि निकलै छियै कतहु
तहाँ जाय तऽ बे ओ टाइम मे तऽ आयुष नहिए आयल रहै छै
नहि नहि डेढ़ बजे अबै छै ता तऽ हम बड़ी काल पूजा करब बारह बजे तक नहि किछो काज रहै छै तऽ बारह बजे तक सबटा हो जाइ छै
आओर एखन देखियौ चाची फोन करै छलखिन हे हमर करे छियनि तऽ हुनकर लागे नहि रहल छै बात नहि भेलै
हँ हँ हमहूँ बकलेल जकाँ क्वेश्चन पूछि दै छियै
ओहिना किछु ने किछु काम हेबे करते है
हँ एहिना अपन मोन भेल हेतैन तऽ केने हेथिन
आ तहन हम पानि भरैत रहियै समरसेवलके स्विच देल रहै हँ एयल ए चाय जहन बनाक बिन्दु भाईजी ले रखलिये
हूंम्म चाय बेरमे पहुँच गेला नै दे कहि एते कालसँ आता पता नहि छलौ
हमरा आब क कहिया जा तू कखन एलही
कहि ने तोरा घरमे जे चोरी क लतो त तू बुझबिही
से पहिले बताब आब
कहये हमरा हम त तुरंते गेबे केलियै कहलियै ह हमरा एना आधा घंटा से ऊपर भ गेले
हँ त एकरा सब तुरन्त आधा घण्टा छियै
एक घंटा एक घण्टा स उपर लगे छै एकरा सबके
हू नहि सबेरे नहाय सुनाय लए कहल करू ओतेक लेट कथी लए करे छै कथी ले एतै लेट क हँ नहा सोना खा क भरि दिन बात करूँ
सह त पपो कहै छथिन सह अंकलो आंटी के कहै छथिन मतलब अर्चना आंटी के हुनकर एखन एते तबियत खराब छै न अर्चना आंटी के एखन एत एते ज ज्यादा तबियत खराब छन जे कते चीज ट्रीटमेंट करबेलखिन हँ
तै ने तहन टाइम से खाइत पीबत बात त छैहे
से ई सब सुबह के मीटिंग करे छै पता नहि एहन कोन मीटिंग रहै कि जे भोरे कब हो सकै पता नहि
एक दिन चेक करही गूगल पर सर्च करही
अहन कोन मीटिंग करै छै न ई सब जे सुबहे के करै छथिन
हँ त नइ तु सर्च क के देख लेही जे आखिर की रे एकर सबके मीटिंग सुबहे किया होइ छै से
ई मीटिंग त कोनो गूगल नहि बता सकैया
कहै छै इ मिटिंग कोनो गूगल बता
सुभह सुभह जाइ चा देखियौ एहि बेर मे एकर सबके काम अथी होइ छै ओझराइ छै
छय है नहि हम ई चीज देख लेलियै जे सुबहमे जे हम इमहर आमहर करै लागै छी हँ बहुत टाइम बर्बाद भए जाइया
एके बाद त अहाँके भूखो लागि जाइत हाइत
भूखो लागि जाइय आब कथी करु अनेरे झूठे के असगर छी जाइ तोहर मै ने बे कीमे रानी बुढ़ारी भर पानी छ
त बुढ़ारी मे पानी भरतै आकि फकरा के मतलब हमरा समझ न आबै कहै अहाँ हरदम
मतलब जे तू जात छिही त मोनके बात क देबही पुतहु जहन एते तै एकरे पानि भरैत छै बुढ़िया काज नहि करे छै खेना नै चल काज कर त खेनाई भेटतै
बाप रे दीदी अहाँ त डरा रहल छियै
हँ त केह दही
एखन आते देरेमे कहै जा तू कखन एलही हम तऽ एखने गेल रहिये कहलिय हम एखने एलियै ये
त हम कखनो एलियै तू कतैऽ रहही से कह
कह‌ए छय भीजल ही नहि ने कलिय नहि
हँ कइ बीज गेल
खाली ऊपरका कपड़ा बदलि लेलियै जे पहिर कऽ गेल रहियै
हँ
ओनाहो ओकरा धोवए पड़ते दू तीन दिन कंटिन्यू पहिर लेलिये
हँ गर्मी मे तऽ एक से दोसर दिन अहाँ कपड़ा पहिरबै तऽ महकऽ लगैत छै पसीना
ह हमरा ओते पसीना नहि दे या लेकिन तहन अपनाय बुझए लागे छै
तैयो महक आ गन्द आब जाइ छै
ह से बॉडी के स्मेल आबि जाइ छै कपड़ा मे
कते लोक के पसीना बेसी महकैत रहे छै हमरो सबके ने महकै या
हू बाप रे गाँंव मे देखलियैन प्रवीन मामा के पसीना से अथी परेशान भेल कहलिये भ ए
आ
गाँव मे देखलियनि प्रवीण मामा के भोज दिन
हँ
अइल लै जे बैसलथि तते पसीना जाइन हुनका
किनका
प्रवीन मामा के जे हाथ पंखा लऽ के बैस रहल छै
बिजी लोक के बेसी पसीना दै छै
वाह य गुनओ सब गेलै
गेलियै कतऽ जैत त गेलैया एखन किओ ने
ओ मामा कहे छथिन जे हम गेलहु अरे काल्ले मामा मम्मी के फोन केने रहथिन
गेलैया कियओ नहि गे बकलेल
मामा ने तऽ मम्मी के किया कहलखिन ओ कालहि जे ट्रेन पकर
टिकट टिकट रहै लेकिन नहि भेलै कन्फर्म
ओ तऽ कहलखिन जे की कहै छै उ आर आइ जेथिन
हा आइ दरभंगा से मां कहलकै बस छ डायरेक्ट झारखण्ड के
हँ
छलै यनी तऽ अपन चाची शनि रव कऽ जैतथिन लेकिन बिन पिया के ससुररिया
हँ
नहि नीक लागे ग दैया कनिया के बौर बिना नहि नीक नीक लगैत छ
एह
चले जेथिन
तब तऽ अहाँ कतौ जाय दियौ नो झाजी के जतय जाइ छ सा जइय
तै हम हमरा नहि बुआ दे ओते प्राण लगा ने हम ओते पाछाँ पाछाँ घूमय लए जाइ छी जे करऽ हय से कर ओ ओ तऽ पागल भैए जेथिन ओ सङ्ग लागल हमहूँ पागल भऽ जाउ
ह
हँ जेना छोटकी मामी पीछा पीछा करै छथिन ओना जे हम करब से हमरा ओतबा काज अइ हुनका ने हमर माय खेनाइ बना कऽ दै छनि हमरा के देत
हँ अहाँके के देत नहि छै क कहलखिन जे की कहै छै नहि हम जाइ छी
कए टा बात सही बजै छथिन से एखन तक नहि चिन्है छ्हुन माँ लग नहिये बजीहें ते जेकरा सबके बात होइ छै तकरा सबके एतबे कर्म छै हुनका सभके सेहोके तामस भऽ जाइ छनि ने के कहलकै तऽ फलना
पते नहि क चलै छैन जे भेलै कि
नहि आइ जेथि
ओ ओना ई बात तऽ छैहे जे मामा सौ मे सँ नब्बे
निन्यानबे नब्बे कतऽ गेलही निनानबे एक सए एकटा मतलब कतहु भूल चूकमे बजा दै छै
लेकिन यारो झूठ बहुत ज्यादा बाजे छथिन हूंम्म आर कतहु जे फँसि जेथिन ने
फँसि जेथिन आ नहि जेथिन ओकर बात नहि छै बात एकर बात छै जे अहाँ झूठ ब एक बेर बाजि लेबे ने तऽ दोसर बेर अहाँ सचो बाजबे तऽ तहिके बाद अहाँ पर से लोक के विश्वास उठि जेतै सहियो कहबे ने तऽ अहा पर केओ विश्वासे ने करत आयुष के हम इएह बात हरदम सिखबैत रहै छियै तू झूठ नहि बाज एहि दुआरे तू नहियों न्हियों केने रहबही तऽ हमरा सक तोरे पड़ जायत आ तू सही कखनो बजबिही ने से नहि मानते ने हरेक बात मे झूठ बाजै छै
तर सँके जे ऑनैहते न रहै छै हूंम्म मामा के फोटो कॉपी भऽ रहल छै
हँ हम तऽ मारै छियै
आ वएह चीज तऽ आहाँके बच्चो सिखत ने
की कहै छै हम ई नहि केलहुं हम कहलिये तोरा बार बार मना करै छियौ ने झूठ नहि बाज तऽ किया बाजै छीही नहि केलही लेकिन हमरा डाउट अइ तोरा पर किया तऽ तू झूठ बाजैत छीही
तऽ तू कऽ सकै छें
कऽ सकैत छें ने तु करितो छें तू कईयो कऽ एना कऽ झूठ बाजै छै एना कऽ चढ़ि कऽ बाजय छै जे दोसर आदमी देखतौ तऽ हेतै सही मे ई झूठ नहि बाजि रहल छै तोरा जहने चाय डांग देय छीयौ कि सच्चाय मुंह से निकलि जाइ छौ
बा ई सब तऽ हद्दे छै वएह चाचियो केनीये दिन गाँव मे कनि एक दु टा अथी फसेलथिन ने
हँ
प्रोपटिके लफरा
होइते रहै छै दाय ओ लफड़ा तऽ जीवन भरि के लफड़ा छै हमहुँ हैये कपड़ा चोपते ले ऊपर एलहुँ हें काल्हि तऽ बस उतारि कऽ छोड़ि देलियै
एते सुलझेला बादो एते कपड़ा फसल छै एते जमीन जथा फसल
ओठमा वएह हाल छै देखे ने छी नानी गाममे अछैते सभके सभचीज रहैत एतेक कष्ट लिखलाहा छै जेकर जवाब नहि छै
तब की लेकिन सबसे ज्यादा दीदी जरूरी छै गाँवमे एकटा बात कही तऽ सबसँ ज्यादा जरूरी छै चीज से पहिले सब
घर बहुत जरूरी छै बहुत बहुत
कनी एक्सेसोमे एक्सेस छै जे बा एतऽ रहतेै से न बुझतै
जे ओतय रहतै से ने बुझतै
नय से फरिछेबैये ने नय देतै
फरिछयै नय देत तखन प्रॉब्लम जेकरा समस्या होइ छै ओ ने बुझै छै जे हमरा की दिक्कत अइ
सही बात छै सी बात छै हँ ई छै जे नानी गांव एते ने हमर गाँवमे उझ रहल छै हमर गाँव मे दियाद ब
तोरा आ कि हम बुझबैन न
गेलखुन हन तऽ ओ बुझते अहाँ थोड़े न बुझबय एते दि दिक्कत करै छै एते ज्यादा दिक्कत करै छै
हद से जादा लेकिन बुझनाहर केयो नय छै
पता चल गेल जे भाय एक दिन हमरा पता चल गेल जे एतऽ सबसे जदाा जरूरी छै सेपरेट दूओ रूम वाला घर बननाइ
बहुत जरुरी छै बौआ जे हम तऽ बड कहे छलियै माँ के हम ओ तऽ सोचे छलियै अयो बेर माँ तऽ फैसला भऽ जतै दू रूम सेट लेट्रिन हो ना नय हेतै गे बौआ हम से नय कहै छै हम कहै छै जही रूपे हेबहै के रहतै ओही रूपे करू जेनाहे मानथिन ओनाहे मानबियौ
और नहि तऽ की स्टार्टिंग मे हमर बड़का पप्पा कहै छथिन जे हूं स्टारटिंगमे बड़का पा कहै छथिन एखन बांटि कऽ की हतै ओना के आपसी तऽ हिनका सबके बहुत अथी रहे है तो एहन टाइम में बट रहे है य वहि के टाइम में कनि ने कनि अथि भेबे के